हेलो हेलो नमस्कार
हेलो हँ केना छी अहाँ नमस्कार हँ जी हम रऋचा चौधरी बाजि रहल छी अहाँ कतय रहै छियै
हम फरीदाबादसँ बाजै छी फरीदाबाद ब कहै छी जी जी
जी जी जी हमहुँ दिल्ली मे रहे छी अहाँ कें इम्हर देलीह कांवल नगर भजनपुरा एरिया तऽ ओहिमे करावल नगर
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हँ पहिले हम ओम ओम्हरे रहै छलहुँ
जी जी जी जी
हम टेस्टाइल टेस्टाइल कम्पनी अइ जन अहाँके पूछता नहि न
अच्छा अच्छा लोनी पूछता ल ओ ओहिसँ तऽ काफी नजदीक छी लालबाग जी जी जी
टोनका सिटी छै ने ओते रहै छै पन्द्रह साल रहलहुँ आब अपन फरिदाबाद सेट भऽ गेल छी अपन घर तर बनाके फायदाबाद आबि गेल छी
अच्छा हम तऽ किराय पर छी खैर एखन लेकिन करावल नगरमे छी हुँ आओर सपरिवार एतह सेट भऽ गेल छी
हँ तऽ बच्चा सब हम सब छिय सबके साथ हुँ ओत रहे जॉब छुट गेलय आओर की हम अहाँ के परजुआर छै बेनी पट्टी मे पड़ै छै
अच्छा अच्छा नाम सुनल अछि नाम सुनल अछि जी जी हमर गाम कोइलक कोइलख
अच्छा अच्छा कोइलख
कोयलक नैहर नैहर अछि हमर आर सासुर रह अछि अहाँके भगवतीपुरमे
अच्छा अच्छा अच्छा
जी
हुँ
परजुआर यहा रहे छै टेकक्सटाइल कम्पनी में की करे छी अच्छा
हम एकाउंटेंट छी हँ एकाउंटस जोब करि छ बुझलियै
पढ़ाइ ओतैसँ बिहारसँ भेल अय
हँ हँ बिहार सँ मधुबनी सँ
हमरो मधुबनएसँ भेल अछि अहाँकेँ कोन कॉलेज
ज एन कॉलेज सँ रहिये हम
हम जे एन कॉलेजसँ मतलब इणटर कयने छलहुँ हन आ ग्रेजुएशन अहाँके ओतऽ केलहुँ आर के कॉलेज मधुबनी
अच्छा अच्छा नहि हम ग्रेजुएशन ओहि ठाम से केने छी जे एन कॉलेज सेन्टर अछि हेलो हेलो
जयनगर सँ केलिये यै हँ हँ हँ ग्रेजएशन करता जयनगर सँ हँ हँ हेलो
जैन जे एन कलेज मधुबनी सँ
जी जी कोन साल केयने छियै अहाँ
हमर तऽ अहाँके दू हजार आठ मे कम्प्लीट भऽ गेल अछि
दू हजार आठ मे तहन अहाँ हमरा सँ बहुत जूनियर छि हमर अहाँके दू हजार एक मे इंटर भेल अछि
दू हजार एक मे
दू हजार एक मे दू हजार एक मे साइंस छलैए हमर तऽ ओहिमे कयने रहियै
हू दो हजार आ अरे एक दो तीन ह
नहि ओहिमे इंटरमे हम छलियैए
अच्छा अच्छा तहन तऽ अह सीनियर छी बहुत तब त हम तऽ दू हजार तीन मे तऽ दू हजार तीन मे तऽ मैट्रिके कने रही हम
हमर निनानबे के मैट्रिक अछि कोयलक हाई स्कुल सँ
अच्छा अच्छा हँ त बच्चा सब बड़का भऽ गेलत अहाँके
नहि हम अहाँके पढ़ाई के चक्करमे हम लेट हमर बियाह भेल अछि तऽ बच्चा हमर छोट अछि एकटा अइ अहाँके नौ साल के बेटी अछि आ पाँच सालके बेटा अछि हमर एम एस सी तेम एससी सभ कऽ लेलियै मे आबि गेलिये तकर बाद हमहूँ शिक्षिका छी
अच्छा अच्छा ओहि ठाम स्कूल मे करवरा आसे पास अच्छा अच्छा
एज ए गेस्ट टीचर काज करै छियै अतिथि शिक्षक
हू हू हू
बुझयत हेवय आहा त दिल्ली मे छी त आहा के पते हैत हँ अय अयठमन साइंस के टीचर छि दू हजार बारह अही ठुमान अहाँके काज दऽ रहल छै दिल्ली गवर्मेन्ट के
कते स्टूडेंट क मे कोन क्लास के पढ़ाबै छियै
हम जे छै से हमरा हमर इसकुल छै से छठा सँ लऽ कऽ आ बारहवीं तक के तऽ लेकिन अहाँके छै जे से टी जी टी के पोस्ट पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर तऽ हमरा जे छै से टेंथ तक के देने छै आ दोस दोसर बात छै हमर स्कूल मे साइंस इंस्टीम छै ने हम छियै साइंसके टीचर तऽ टेंथ तकके पढ़बै छियै कुल मिल कऽ सिक्सथ टू टेन्थ लेकिन हमरा लगमे एखन छै एथ नाइन्थ टेन्थ
अच्छा मैथो पढ़बै छियै की मैथ नइ
पढ़बै छै साइंस मैथ बिहारमे एके संगे पढ़बय पड़ैत छै एहिठमान नहि छै से आर एहिठमन तऽ एन सी आर टी के सिलेबस छै ताहिमे फिजिक्स केमेिस्ट्री बायलॉजी पढ़य पड़ैत छै टीचर के ओना बायोलॉजी स्ट्रीम सँ हम आगू बढ़ल छियै लेकिन हमरा तीनू पढ़बय पड़ै छै से छै अहाँके बौआ सब कतेटा अइ
हमर चौदह सालके बड़की बेटी अइ नाइन्थ मे
अच्छा
हँ, एकटा एहि सिक्स मे। आ ओ लड़का एल के जी मे।
अच्छा
हँ, दूटा बेटी आ एकटा बेटा अछि।
अच्छा हमरा दूटा अछि। हमर बिआह तऽ दू हजार तेरहमे भेल छै, शायद अहाँकेँ पहिले भेल हैइत। उड़ीसा
हँ दू हजार एगारह मे हमर विवाह भेलै।
हँ हँ ह
आओर कमसँ कम जेठ छलियै सभसँ। हँ, पढ़ाइ दू हजार आठ नओ मे। कम्प्लेटे भेल आ दू तीन साल जॉब केलियै, तऽ विवाह भेल। लगन भागले चौबीस सालमे। ओ सभसँ जेठ पियै पराँगने मे तऽ भऽ गेलै विवाह।
नहि नहि, इहो चीज ठीके रहैत छै, समय पर भऽ गेल ने तऽ। तऽ समयसँ फुर्सति पाबि लेलहुँ, हमर सभ एखन तक लटकल छी।
हँ तऽ उएह छै, दुनू बड़का बड़की दुनू बेटी य। फेरो अठाइस पैँतीस मे फेरो लड़का भेल ल। लड़का केना टेके बाद भागेलय छै बच्चा सभ धीरे धीरे नएन्थ त आहा से नान्थ वला के छै, कनि साइंस मे स्कूल अखन चेंज करवेलियै ने, ओते छलियै। सुनेब, आई पी एस स्कूल छलै, प्राइवेट स्कूल। काठामे ओतेक काठा छै, हम सभ खटकरामे रहै छी। खेखरा छै।
हँ खेखरा छै ओ तऽ यू पी दिस पैड़ गेल
हँ यूपी
यौ, बागपत बागपत, ओहि वाला जे रोड छै तऽ हँ, ओहि ठामसँ। केटा टीचर अबै छथिन हमर स्कुल मे पढ़बे लए। आब तऽ अहाँके ओ ई हाइवे बनि गेल छै।
हू ह
हँ, तऽ ओहि ठामसँ अहाँकेँ आरामसँ आबि जाइत छथिन, आ पहिने बहुत छलै रोड टूटल फूटल खराब।
पहिने रोड खराब छलै, आब से नीचा मे भऽ गेल ह। सही भऽ गेलै ओकरो, सही तऽ एखन छओ महीना भेलै। पहिने शिफ्ट केलहुँ हँ, कम्पनी बन्द भऽ गेलै तऽ हमरा सभकेँ फेरो। प्लॉट लेने रहियै, तऽ प्लॉट बना लेलियै।
नीक काज केलहुँ
अपन रूममे रहै छी आओर किराय पर लगा दै छी।
बहुत नीक बात, बहुत नीक बात एहिठाम। अहाँकेँ दिल्लीमे अपन छत होयब, अपने आपमे बहुत नीक बात छै।
हँ, बहुत अथी हो बात होइ छै आदमी तऽ। कते महँगाई भऽ गेलै आब।
धरती माँओ सभके दैथिन नहि ने होइत छथिन, जकरा दैके त। पकड़ै दै छथिन नहि, तहन अहाँके भेल काज नहि हैत।
हँ तऽ ओहि सभमे करैत करैत हम कऽ लेलियै, मधुबनमे लऽ लेलियै प्लॉट, ओते मथुरामे। सेहो लऽ लेने छियै। प्लॉट तऽ कऽ जगह लऽ लेने छियै अपन ल। मधुबनीमे पुलिसट्रेनिंग पुलिसट्रेनिंग हाई इसकुल छै ने।
हँ पोल स्टार जीवछ चौक दीस
हँ जी छै चौक पर पोलिस्टर के जस्ट आगा वाला खेत छै हँ तऽ खेतिये बाड़ी होइ छै ओमे
अच्छा अच्छा नहि नहि बहुत बढ़िआं बहुत बढ़िआं काल्हि भऽ कऽ ओहो अहाँके रिटर्न देत मधुबनियोके जमीनसब काफी अहाँके
हँ बहुत सबस सबस जादा रेट मधुबनी के जमीन के हिसाब
बहुत बेसी अहाँके दिल्ली के जमीन ओ अहाँके ओहिसँ सस्ता अइ मधुबनी के फाजिल भऽ गेल छै आ एकटा और कोनो एक्सप्रेसवे निकैल रहल छै ओहोठमन सँ
हँ ओ कैटा बनि रहल छै ओतय सँ लँके नेपाल के पूरा बुझू चारुसाइड नेपाल के काते काते एक्सप्रेसवे जा रहल छै औ ई गोपालगंज वाला एक्सप्रेसे निकल रहल छी ओत से आ एकटा बेनी बस बसे ठा वला निकैल रहल छै पुपरी वाला
अच्छा
हू
पुपरी के बालूशाही खयने छी कि नहि खयने छी
नहि पुपरी के बालू
हमर माँ के नैहर भेलेन ने तऽ पुपरी के बालू साही लक एकटा ओन बेचैले अबै छलैया इमहर तऽ माँ हमर बात तात करै ओकरासँ ओ ओहिठमनके भाषा किछ अलग छै सीतामढ़ी के
हँ कनि अथी जकाँ छै की करै छै रे
हँ हँ हँ अपनासभ जकाँ नहि छै अपना सब जकाँ नहि छै हँ तऽ ओहिमे जे छै से माँ बात केलकै तो बुझि गेलै जे ई अपने तरफ के तो जहिया इम्हर ल के अबै छलेये
तऽ हमर डेरापर जरूर अबै छलैए मधुबनी मे तऽ माँ लै छलैए जरूर आ और और कहू
सएह छै आ ओ फेमस कतहु कतौ के चीज याद आइब जाइ छै
हँ हँ हँ अखन अपना सबके गपो करय के छै ने गप अनबै कतऽ स जखन अहाँके चिन्हे छियै सेहो बात छै ने हम तऽ य पहिलेहे सँ शुरू कऽ देलहुँ बुझलियै जे अहाँके उमहर से छै तऽ हँ तै पाँच टा कॉल करैके छै अपना सबके
पाँच टा कॉल बढ़ल जाय तीसटा कॉल हेतै पाँच टा कॉल पूरा कऽ केऽ फेरो पाँचटा आयत ह्म
केला स भए जेते कि ओ अलग अलग आदमी हेबाक चाही
एक आदमी सँ डेली बात करबै तऽ चाइर पाँच सात दिन लागत दस दिन लागत
तऽ हमर स अही बात क लिय अही टाइम मे वहीं टाइम मे याद देख लेबै जेना जे छै से हर दिन के हेबाक चाही डेट वाइज अच्छा अच्छा अच्छा
जेना पाँचटाह पाँच आदमी सँ आइये बात कऽ पूराऽ दियौ त फेरो नया टास्क आइब जायत
ओ से छै अहाँके पूइर गेल पाँच आदमी
पाँच टा तऽ भऽ गेल छै पाँचटा मे तीन आदमी उठेबे नहि कयेलखिन दू आदमी सँ बात भेल छठम कए काइल भेल आ आई पहिल शुरू बोहिनी भेला अहा से बात टाइमे ने भोर मे ऑफिस एलियै तइ के बाद स टाइमे नहि भेट रहल छै
हमर बोहिनी तऽ अही केलहु हें हमर तऽ अहाँ पहिल कॉलर छी हम केना करियै हमरा बुझले नहि छलै ओ संयोग छै जे आहाँ ऐलिये केलिये कॉल आ हम कहलिये कि तखन उठाकऽ बात कऽ लै छी केओ अहाँके देने छलखिन केओ फुरसतमे छी तऽ हम कहलिय चलू हमहीँ फर्सत मे छी हम दऽ देलियै तहन बात भऽ गेल छल
फेरो अहाँ कॉल करबै ने तऽ हमर नम्बर नम्बर कॉपी कऽ लेब आ जतऽ कॉल वाला आप्स न अबे छै ने ओत डालि देबे आ ओ कल वाला पर क्लिक कऽ देबे
अच्छा अहाँ व्हाट्सअप पर इएह नाम सँ छियै
हँ हँ
अच्छा हम ताइक क नम्बरे सेव कऽ लेब तकर बाद देख लेबै हमरा ओहो नहि करऽ अबैया ने एखन
अच्छा अच्छा तऽ नहि ओहिमे देखबै हँ औरो ओ अहाँ यदि कार्य वला पर क्लिक करबै ने पाँच टा कार्य वला पर तऽ तिर जकाँ निशान बनल छै
हँ निशान जे उ तीर जेका केलियै या तऽ हुअ लगलै लेकिन फेर हम बुझलियै नहि जे फेर ओकर आगू केना प्रो
हँ ओतऽ नम्बर पेस्ट कऽ कऽ नम्बर पेस्ट के के नीचा मे देबे ने डालबे ने आबि जायत ऑप्शन की कॉल करे बुझलियै जे भाषामे अहाँ केयने छियै ओहि भाषामे आब जायब
ओहिमें दू गोटे में से कियो एक गोटे कॉल करते तऽ बराबरे बात छै ने दुनू के फोन फोन फ्रेंड हेतै आ कि जे कॉल केलकै तकर पूरा हेतै